हँ लालू जी हँमे जी क्या हाल चाल है
बढ़िआं आऽ अपना बतइयै
बढ़िया ऐ अरे भाई आज आइखन जे छै से मीटिंग भेल रहै
हँ
आ कामर यात्रा के सावन मे जे कामर यात्रा होइ छै
हँ कहियौ
किया नहि मीटिंग मे आयल रहियै गाँव मे नहि रहियै की
नहि गाँवमे नहि रही तखन हम तास खेलै रहि तास खेलैमे बिजी रही
बाह यो मरदबा मतलब गाँवमे बैठकी रहै बैठक रहै जे कमर यात्रा कोनो सम टैल जाय अहाँ तास मे बिजी रहे छियै यौ इएह छियै गाँव के जुवक यौ ए एहिना एहिनामे गाँव चलतै
की करबै धूप एहन रहै आ बारिश कखनो कखनो भए जाइए गर्मीसँ हालत खराब रहैए
नहि तऽ गलत बात छी गलत बात छै ने जहन गांव के पूरा ढोलाहा सब देल गेल रहे स्पीकर से
जे तीन बजे होतै ओते प्रश ओते रहियौ बैठकी मे सब आदमी मौजूद रहियो त जेयबाक चाही तास तऽ बादो में हेतै यौ
हँ हँ उ तऽ बात छै हँ हँ चलू चलू गल ती भए गेल माफ करू ओहिले कोनो बात नहि
गलती भए गेल ने एहिमे अहाँके पाँच सौ टका चन्दा बेसी लागि जायत
अच्छा दए देब
हँ पहिले एक हजार टका देेली आ पन्द्रह सौ टका लागि जाएत चन्दा
कोनो बात नहि छै
हँ आ सावनमे कहिया चलबै कामर लए कऽ अन्तिममे कि सुरुए मे
नहि बीज बलामे चलू अन्तिम आ शुरू के छोड़ि के बीच मे चलु ने
नहि हम तऽ अंतिममे जाइ छी पैदल यात्रा छी तीन दिन वाला सामान्य बम डाक बम मे नहि जाइ छिय ने
त नहि तऽ अहाँस भेट कैर लेब ने रस्ता म
हँ तऽ हम अंतिमेमे जाइ छी अंतिम सोमवारी मे जल चढ़बै छियै एहिठाम बाबा के
हँ तऽ चलू ने तऽ भेँट तऽ भइए न जेतै
हँ भैंट तऽ सबस बर्षा मालीके बीचमे भैए जाइ छै
हँ
आइ बैठक मे इएह भेल जे सब बेर जे अथी होे रहे मतलब आब ई भेलै जे पाँच सालपर बुझलहुँ ई पाँच सालपर हैत ओ रथ यात्रा जे निकलै छै अपना गाँवसँ
अच्छा
उ आब पच्चीस मे भेल रहै तऽ आब तीस मे हेतै मतलब पाँच साल पर जेना वर्ल्ड कप सब नय होइए
हँ
किए तऽ खर्चा बेसी भऽ जाइ छै ने तऽ बजट बैढ़ जाइ छै पाच सात लाख टाका खर्च भए जाइ छै तऽ सामान आदमी तऽ दिक्कत छै ने तऽ पाँच साल पर होयत
चलू कोनो बात नहि छै देखियौ इहो इहो सब बढ़िएं बात छै ग्रामीण के देखले सुनले अपन ई व्यवस्था करले ये तऽ एहिमे कोनो दिक्कतके बात नहि यऽ
हँ पाँच साल पर हैत बाकी मन्दिरके सजावट हूंम्म प्रांगण के सजावट काँवरिया के सेवा सब कुछ रहतै पर्याप्त मात्रामे कोनो दिक्कत नहि छै ओहिमे कनिटा ओहिमे कनिटा सहयोग करबै आर की कहब
नहि नहि बिलकुल देखियौ ग्रामीणके तऽ करनाइए ने छै
हँ
एक समाजमे रहबै तऽ ई तऽ करैए पड़त
तैँ बता दै छी जे चुकि रहबै सावनमे भाइग नहि जेबै कतौ केमराके काज करै लए
नहि नहि एहन भेलैया या गँ
ह
ओ की कोनो काम धन्धा सोचलहुँ कतोह काम धन्धा पकड़बै कि एहिना तासेे खेलबै सब दिना यौ
नहि नहि काम धंधा तऽ पकड़नैये छै ने काम धंधा चलिए रहल छै ओर चलतै
बिआह केना हयत जब काम धन्धा नहि पकड़बै तऽ रंडुए रहबै
एहन कतहु भेलैए ये
हँ तैं सोचलियै कतहु काज धन्धा पकड़ू आर की नै त कैमरा के काज तऽ छेबे करे अपना सबके सालमे दू तीन महिना चलै छै
हँ ऽ उ तऽ चलनैये छै ने
ताहि दुआरे ने आगाँ तऽ मेलो भए रहल यए
की कहलियै
सावन के बाद जन्माष्टमी के मेला लागत
हँ
ओहि सँ पहिले झुलन यऽ
हँ ओयमें देखियौ मेला मे छै अपना सबके किछ विशेष व्यवस्था करनाइ छै एबरी
की करबै टाब ताभसभ बेस बेसी तोड़बै क टाभ सब जे तोड़ै छै झुलन में
हँ देखियौ उ तऽ हेबे न करतै
तऽ ईसभ तोड़बै तऽ कोना तोड़बै धार मे जे पानि बढ़ रहल य कोशी कमला माय जे एकद गिरैलिय बढ़ै ले से ओकर की करबै
ओ तऽ देखियौ ओ नसीब मैया तऽ की करबै दू हजार आठो मे भेल रहै लेकिन अपना सब ओए से बाज नहि आब सकै छियै
एहि बेर तऽ एहि बेेर नै एते मिथिला छियै तऽ की करबै सब सब बेर बाढ़ियए मे चल जेबै अपना त की वाह तो खेत दिशा धार दिशा गेल रहिय हम तऽ एलँ लेटसँ अहा ने रहिय मचान पर कतहु गेल धार त हम नहियो ने गेलहुँ नहि न आबय लए
नहि नहि जा सकले रहियै
किया
दू दो आदमी कहल नहि जा सकलहुँ छोटु आयल रहऽ कहै लए
हू मैच के की हाल यऽ मैच देखै छियै
ह पाँच टा तऽ चलि गेल रहे अस्सी पर
रन कते बनल यऽ
रन रहे अहाँके वएह चौदह पन्द्रह ओवर में अस्सी रन रहे
अच्छा चौदह पन्द्रह ओवर में अस्सीए रन रहै पाँच विकेट भऽ गेलै रहए
जहाँ
यौ मेघ तऽ बादल तऽ बड़ा सुन्दर लगेलक यौ लगैया आइ डूबौत अपन गाँव
अपन गाँव नहि डूबत ई लागैया बाढ़ि आनत
कि हँ मेघ तऽ एकदम करिया बिजुम झेले य मरदवा तऽ लगे डुबाय के छोड़त
की करबै ओहि लए
आब देखियौ भगवानक कृपा लाइन टा रहे तब ने हमर तऽ मोबाइलो चार्ज नहि यऽ
इएह तऽ आफत यै रातियो में लाइन कटलकै तऽ कटले रहि गेलै
मत पूछू भरि राति मच्छर कटबैत कटबैत कटबैत कटबै तऽ म हालत खराब भए गेलियै
हम तऽ राति में फोन करले रहियो ग्रिड पर कहलक की अथी भए गेलै पावर फैल भए गेलियै छोड़ि देलहुँ
उ की हुरिया कहत पावर फैल भए गेले पावर फैल की कपार हेते उसब अपना मे लाईन लले या अपना सबके के छोड़ि दय या बुझलियै आ ओ सब अपनामे सब लाइन बैट लैया अपना सबके छोड़ दैया
आ रातिमे फोन करलहुँ ने तऽ कहलक ई पावरे फैल यए
अच्छा पाबड़े फलियै
हँ ऽ कहलियै चलू कोनो बात नहि छै कतेक दिन करबै
ओ
एना थोड़े होइ छै भरि बद्घाई भाई ह भ दिन मे दिन मे दै अ राति क लाईन काट लै छै सुतैये के बेर में त सार ओ दिने क काट ने हमरा कोन काज राति दिन के लाइन के भैर दीन त तासे खेले छी अपना सभ
हँ से नइ नइ करै छै
नइ तऽ ई कोनो गप्प नइ भेलै
देखियौ जदि दिनमे काटि लिआत कोनो दिक्कत नइ छै अहाँ काटू भोर से लए क दस बजे तक काटि लिय कोनो दिक्क कत नइऽय फेर लेडीज सब जे आबेय महिला सब सुतै के टाइम मे खाना पीना बनेलाक के बाद बारह बजे दए दियो
के थोड़े एना एना थोड़े होय छै बारह बजे बीचे मे जो पानि पड़ै लागत तो ओ पहिले मेघ लगेत की पहिले लाइने काइट लेत
ह से तऽ अपन गाम के ई प्रतिष्ठा छि
ई मेघ लगायब शुरू भेल क किछु ने सब काज छोड़ के पहिले बिजली वाला लाइने काटि लै छै
हँ
आब ई कोनो गप्प भेलै हे यौ हम दू टा खस्सी लेलहुँ ये बढ़िआं छै देखय में यौ
हं हं एक नम्बर यऽ
बड्ड महग देलक छिंडीकसँ सात सात हजार म देलक दूइटा दौरी के बाइ सात हजार मे देलक दूइटा
ह नइ यौ ठकत देखियौ ठकत नै अभी हर चीज महगा भए गेलै य कि कि करबै महँगाई के समय भए गेलैए
तीन चारि किलो के खस्सी छै तऽ आठ किलो भेलै तऽ आठ किलो के खस्सी के दाम कतौ सात हजार टका होय छै
अच्छा ई एक बात बतबू जे माछ अपना से पाँच टका छओ टका स्टार्ट करले रहियै खायब ओ माछ अभी देखै छियै तीन सौ टाका मिलै छै
आ माछ तऽ एखने बाढ़ि आबि जायत तऽ फेर मकइ के भाव बराबर भेटत तै ले कि करबै
नइ आर कस आब देखियौ कतनो अथी भए जायत तबो जे या माछ दू हजार आठ वला रेसियो नइ मिलत
देखिऔ एखने एखने बाढ़ि आबि जाय तऽ ओ डेरबा डेरबा आ पोठी इचना सब जे छै से उएह भाव भेटतै ह उएह भाव भेटतै मकई राखनेे रहु आराम से एक कात मकई दियौ एक कात माछ लिय
आब देखियौ ने उएह करय पड़तै कहलुं कन्हैइओ मिलल रहए की
हमरा नइ भेटल रहय कन्हैया आइ हम भरिन बिजी छी बैठ बैठक मे रही
अच्छा नइ अभी तऽ हमरा लंग आयल रहय भ ओकरो की कही एकटा भए गेल यऽ मोटरसाइकिल
हँ
बगले में य एकटा मोटरसाइकिल भए गेल ये ओ भरि दिन घुम ते रहैया
मत पूछू कन्हैया भए गेलियै धूर्त
हँ अईमे कोनो कसर नइ अयऽ हैलो त त अहूॅं गाना बजबै लगलियै यौ हलो हेलो अहाँ के गाना बाजय लागल ठीके यऽ करब बाद मे हँ